प्रणाम दीदी।
हाँ प्रणाम, प्रणाम कहअ।
का, इहाँ केहेन छै।
सब नीक छै।
बाल बच्चा सब नीक छथिन।
हां, बाल बच्चासब बढ़िया छै। आब। अपन कहु।
अपन कहु, सब नीक छै दीदी।
की क रहल छियै।
की क रहल छियै, भोजन के तैयारी मे लागल छियै।
अच्छा अच्छा, की की बनि रहल छै।
दाल भात तरकारी, आब का बन तै छी, बनेलियै दीदी।
अच्छा अच्छा। कहु।
अच्छा, कहु।
गर्मी छुटी। त सब नीके छै, बढ़िया बितै छै, हम अभी अपन मायकेमे हियै, बाल बच्चा संग संगे सब छुट्टी मनाइ छियै।
आओर सब हालचाल सब ठीके ने छै दीदी।
हां, सब नीक छै, सब नीक छै।
कतेक दिन से। भेंट नै भेल छै दीदी।
हां, कि करबै, अरे कतेक बेला बीत गेल जाइ छै। घर, गृहस्थी, बाल-बच्चा मे समय बीत जाय छै तो कहा नीक छै ने।
हम ते नीक छियै दीदी। मुदा मोन करेएत जे छै कतहु घूमय लेल चलल जाय। रोज-रोज चूल्ही चौकी मे बिला गेल छी, अहाँ के मोन नै करैत जाय छीये दीदी।
हाँ की करबै अरे करत किए नै छियै, हमहूँ सोचै छलु। जे दुनी चारे दिन लेल कतौ चलल जाय, बेटी के स्कूल मे गर्मी छुट्टीयो भ गेल छै।
तखन त नीक अवसर छै, कहु ने कतय चलल जाय?
सोचै छियै।
किछु नजदीकमे सोचु, जहां कम खर्चमे चलल जाय।
हां हां हमरा बुझाइत छै कि जे राजगीर चलल जाय, त उहें गरम कुण्ड अछि शान्तिवन अछि शरीरके संग मोनो शान्त भए जाइत छै ओहो इतिहासो जुड़ल छै।
ओहि जगह से राजगीर तऽ बढ़ियाँ विचार छै दीदी, मुदा हमर मोन होएत अछि जे बोधगया चलू, भगवान बुध के धरती छी, महाबोधि मन्दिर, बोधि वृक्ष देख अ बच्चो सबके ज्ञान भे जाएत।
हाँ हाँ एगो ठीक कहले बोध गय मे विदेशी पर्यटक सेहो अबैत छथिन, ओतया के बजार मे तिब्बती समान, बुध के मूर्ति सब भेटाएत छै, फोटे लेलौ ज बढ़ियाँ।
बढ़ियाँ छै। तखन तय करत छै जे जे पहिने बोधगया चलु फेर ओतय से राजगीर घुम लेब, दुनू नजदीक, नजदीक छै दीदी, एके बेर मे दुनू जगह भऽ जाएत।
हाँ हाँ बिलकुल ठीक मुद्दा घर मे रहेबै के ने, हमर सासू माँ तऽ कहथिन जे बहु सब घूमे फिरेब, पैसा उड़बैत अछि।
दीदी अहाँ कहब जे तीर्थ यात्रा लेला जा रहल छी, बोधगया तऽ पवित्र जगह छी आ राजगीर से गरम कुंड मे नहेला से चरम रोगो ठीक होयत छी, ई सुनी के सासु मां मना नै करत।
ई गुजू त बढ़ियाँ छै, आ ख च ट्रेन से चलब तऽ सस्ता पड़त, एक राति रुकबाक होएत तऽ धर्मशालमे रुकि जाएब, ओहो तय कम दाम मे कमरा भेटाय जाय छै।
हम अपन पति से बात कर लेलहु अछि, ओ कहलनि जो घुमिआउ, मुदा बेसी समान नै लाएब, हम तऽ खाली टूटा साड़ी, एकटा शॉल रखब। अहहूँ हल्के-फुल्के समान रखब।
हाँ हाँ ठीक कहै छै, हम लिट्टी लेल सत्तू, अचार बहिने लेबो, रास्ता मे भूख लगत ते खा लेब, बाहर के खाय से पेट खराब छै।
अहाँ दीदी कैमरा जरूर लेब, बोधि वृक्षके नीचे बैसी के फोटो खिचाएब। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगायब तऽ गाँव के सब भौजी जरत।
हाँ तोही तऽ बड़ाका नटकर छै, चल तखन अगिला सोम दिन के टिकट कटा लै छियै, भोरे छ बजे के ट्रेन अछि गया तक ओतय से ऑटो कऽ लेब।
पक्का हमहु बेटी केँ कैह दै छी जे होमवर्क संग राखय घुमबो करब आ पढ़बो करब।
हें।
हें तऽ नीक बात चला आब तैयारी शुरू करै छियै, बोधगया आज राजगीर अमरा बाट तकैत अछि। दीदी अहाँ संग घूमय के मजा दुगुना भऽ जाय छै, चुलू भगवान बुद्ध के आशीर्वाद लैत छी।
हाँ-हाँ चलो चलो हम सब भगवान बुध के आशीर्वाद लेके अपन जिन्दगी बढ़ियाँ से बिताएब, अहा सुना तनी कहत छियै कि राव मंच सबके कार्या ऐप बैठाल छै, कार्या ऐप के बारे मे जानै छियै।
हाँ कार्या ऐप के बारे मे जानै छियै दीदी, कार्या ऐप घर बैठे घर गृहस्थी करते दू पैसा दू टका के जुगाड़ करै छै।
हाँ-हाँ सखी ए मे जितना भी घर के गृहस्थी सब महिला छै, सब के कार्या टास्क देख रहल अय, काम दै छै, ओहे काम से सब महिला दू पाय, चार पाय कमाय छै।
अपन जिन्दगी चले छैय ओहे से। बड़ी बढ़ियाँ ऐप छै दीदी।
हँ आ इह कार्यऐपमे अगर कोइ दिक्कत होइ छैय तऽ मीटिंग सीनियरसँ मीटिंग राखल जाइ छैय, उएहे मीटिंगमे सभ ज्वाइन होके अपन अपन काम समझल जाइ छैय।
बड़ी बढ़िआँ ऐप छैय।
हँ ने तऽ कामके देखि कऽ कामके करिते देखि कऽ एहमे एक दू दिन निकालि कऽ जायब राजगीर घूमयके ने।
हाँ दीदी।
हँ हँ बच्चा सभके इसकुल भी खुलयवला ओकरसँ पहिले हम ईसभ घूमि फिरि कऽ आ जायब।
नीक रहै छैय।
हूँ हूँ।
आओर सब बच्चा दिन के कतेक दिनके छुटी छैय बच्चा सब के महिना दिनके छुट्टी छैय दीदी।
हँ हँ तऽ एहि महि द महीना दिनमे हमसभ दस दिन घुमि लेबै आओर
ट्रेन के टिकट देखके आओ कटा लेबे। बढ़िआँ रहै।
हँ हँ हँ नहि तो अ राउर बेटा तऽ बड़ छैय ओकरामे कहो लैपटॉपमे देखी टिकट जौनमे पाय होय। हम ऑनलाइन भेज देब।
ठीक छैय दीदी। कहै छियै, हाँ।
दू तीन टिकट होइ छैय हमर आओर हमर हसबैंडके आओर हमर बाल बच्चाके ने।
हँ।
हँ तीन टिकट भय आओर अपन सभके तीन तीन चारि टिकट सभ घूमि फिरि कऽ आ जायब।
आ जाएब पाँच छ दिन मे कुल मिल के सास के कर छै दीदी।
हूँ हूँ।
एक टिकटके तीन सौ रुपैआ भाड़ा लगै छैय।
तीन सौ रुपया तो ठीक बा तो तीन छैय पाय लगे के बा तो तीन छै न नौ सौ पाय लागे।
नौ सौ पाए कन्फर्म टिकट करा लेल छै ना। हाँ।
आ कन्फर्म टिकट में तनि आ तनि अपन सीट रहै छै, आदमी सुतके, बैठकें, खाय पीके सब बढ़िया से होके जाइ छै, मोन लगै छै।
बढ़िया छै दीदी।
ठीक ठीक और सब नीक छै ने।
सब नीक छै।
ठीक छैय तब रखै छि।
ठीक छैय दीदी।
ठीक ठीक